हेलो
हँ
प्रणाम
प्रणाम बोलिए
हँ कसन
हँ
की हाल चाल छै
की हालचाल छै अहाँके की हाल चाल छै
हमर हाल चाल भी ठीक छै
ह
आर बस बैठे छतपे छतपे बैठीे मौसम अच्छा हो रहा है
ह मौसम अच्छा भेलए छलै बारिश बारिश
हँ आँधी भी आ सकती है आँधी क भी लग रहा है मौसम दूर से ही आ
हवा चल रहअ छलै
अच्छा हवा चल रहा मौसम हो रहा आपके उधर भी है न
हँ हँ ग
आजके मनरो स्पेशलर मौसम ओरा
नहि आज तऽ कुछ नहि बस बाबू बोले थे कि पूरी खाएंगे तऽ सेवई पूरी औ सब्जी बना क उसको छोला का सब्जी दियए बन क्या खाना हमर
खाइै अर तऽ दाल चावल बने
अभी उ हो होमवर्क कराे होमवर्क करवा रहल छी बौआके
करबा रहे हैं
ह
छुटिया खुल गये इसके
आ नहि छुट्टी अभी नहि हुआ है मतलब बाइस से खुल बाइस से खुल जाएगा तो बच्चा है न एक दिन मे नइ ने हँ कर थोड़ा थोड़ा कर
सहिए सहिए हँ बच्चाके तऽ
दस गो बुक भी है कॉपी है सबको करने मे मन लगेगा न
टाइम लगताै अभी तऽ छोटी हइ न चार साल कै अभी तऽ
हँ अभि तऽ अ आ ए ऐ ए बी सी डी लिखनैय स्टाट केलक अभि कलर रहल छै
अच्छा कलर कैर रहल छै
हँ
बढ़िया हाथ आब आपको पता आपकी आपके कारण कल सबसे ज्यादा पैसे मिले मुझे
क्यू
चौपन रुपए सबस ज्यादा आपके कारण ही मिले मुझे वरणा पहले आ रहे थे ऐसा कुछ तीस रुपे ऐसा कर के आ जेतै
ढेर सारा बात नह ढेर सारा बात नहि कर रहल छलियै होबे तऽ ओहिके चलते नहि आबै
इसी लिए तो एकदम बातटी गेल रेसीपी वगैरह मतारेै उड़िया उड़िया टेस्टी टेस्टी इसी लिए
सब रिकॉड रिकॉर्ड होताै उसके मुताबिक पैस देता है ने इसलिए
कनवर्सेशन एक छला बाकी मे क्या होताै कि लोग रुक रुक के बात करतेै न वऐसे हमलोग आब आबै सबसे ज्यादा तो जैसे अपनन कोइ दोस्त
हँ हम सबसँ मेरा पड़ा मेरा मेरा पेमेंट सबका पेमेंट पहले से ही टाक्स पूरा कर चुके है
आर पैसा भी रुकी है मेरा तीस टास्क हुआ और मैं आज एककाउंट डाली आ मुे कल परसो हो के मुे पैसा आगया तेरह सौ संतावन रुपया
हँ बड़े क्योकी आप पूरा अच्छे से कर रहे हो न कॉलिंग अच्छे से हो रही आपकी
मेरे इधर थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा
म मौसम हो गया एकदम बारिश जसे हमारे भी
म या पता इतना ही देगा फिर नहिी देगा क्य
नहि आगे हो आएग न अब कोू कॉल आ सकत है अब आपको आएंगे न त आप कैसे ओसे पैसे मिलत जाएंगे आप नहि कर प्राप्त खु त कर सकतै न लोग नए जुड़ेंगे जो पैसा आप आओर कमाओगे
ठीक कऽ रहल छियै आ हमे सभ कहलख हमे फ्री रहै छलियै तऽ मैसेज कर दै छलियै कि जेना जिन जेना आदमीके टास्क नहि पूरा भए छलै ओ कॉल करके बात करि सकल छलिन लेकिन कोइ आदमी फॉलो बात कि दिन भर नहि रहै छलै ने कके दिन मे सब आदमी ी मोबाइल ट्राइ करै छलखिन ताहि वजह से नेटवर्क नहि रहल छलै आ आब भी हथि क कितना क्या हुआ बाबू
मेरो तो पन्द्रह बीस कॉल ही वेस्ट चले गए बताउ तऽ उसमे मैने क्या कमाए
हो गया कैसा हो गया
अरे वो जैसे नेटवर्क इश्यू के कारण नेट
हँ हम भी अपने हसबैंड मतलब बहन वाला आइ डी ओ मतलब पढ़ाइ करतै न त उसक मैप अपने फोनमे लॉग इन करके उसका भी की व कीथी त ऐसे हो जाताथ मतलब कॉल उठता भी नहि ा आओर
आओर हाँ क्वेश्चन आ जाता र वो मान लिया जाता
तो मान लिअ मानना ही पड़ता है न तऽ सम्मिट करना ही है आपको कैसा हो
हँ व तो ह मेर ऐसे वेस्ट हो गए गिनेो तीस निकले पूे टोटल तीस कॉल तीस से मिलेऔ मेे तीस वेस्ट होगे देखो
ह पीस कॉल तपको कॉल किसी भ हालत मे करना तीस क्वस््चनस मिलेग बाकी आप किसी को कॉल लगा देे है किसी से बात बहुत सब मिला के आपको एक्स्ट्रा हो सकता है रिफ्रेश मारियएगा त आप अथि बढ़ जाएगा मतलब जो क्लास है
हँ अच्छा रिफ्रेश कर
हँ नए नए तीस पूरा कम्प्लीट किया जैसेी मैने रिफ्रेश मारा वैसे ही मेरा आ सतासी गो हो गया
अच्छा तऽ बढ़िया है नहि नहि आप जस बढ़ा भी सकतै आ जैसे आ बात अच्छे से कर पाते हो ने आप ज्यादा कमाे से आ अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे से कमाओगे पार्ट टाइम जॉब जे हो गया आपके तो आओर आपलोगो को बैठ करोगे
वो काम चलेगा तब तो मतलब बन्द भी हो सकता है न बीच बीच
हँ वो दो दो महीने क तऽ बोल रहेै कि दो महीने तक के चलता है ऐसा कुछ है
वो हर ईयर चलता है न इसस प इस पहिले मार्च मे ए आइ वाला प्रोजेक्ट आएल रहल छैलेक
अच्छा
हम करले रहल छलियै ओहिमे दस हजार रुपआ उसमे पैसा बहुत अच्छा था
उसमे अच्छा था
आदमी को सिखाइए सए रुपआ आर सए आदमी को बैठे बैठे सिखा दीजे त दस हजार आ गाथ
अरे भाई
काम भी नहि करै छलियै कैलकि ओ हमर हसबेंड के ऑफिस मे बहुत सारा आदमी भेल छलखिन आ हमर मतलब के मे हम उस टाइम रहल छलियै तऽ मायके हमरा छओ मतलब छओ आदमी के चाचा छओ भााय हे मेरे पापा ह मिलाके होय के घर में पन्द्रह गो भााय है हम लोगों पन्द्रह गो आ भाभी आओर भैया बोलाक जब तीसागो मोबाइल तऽ अपने घर मे भए गेल छलै ह तऽ ती घ तऽ घरी में करके सबको आऔर कर दियए आऔर डाउनलोड करा दिय सर्टिफिकेट सबका फोटो एगो खीचल त डाल देते रहे फिर जितना बच गेल छल अपन ऑफिस के सारा आदमी कए एत्त आएल छलय छलखिन हुनको आबै छलै कर देलखिन
बढ़िया बढ़िया आपो इस में तो बोलते जुड़े रहना ऽ कमा सकत हो आप अन्दर पोटेशियम ह वो आप कर सकते चलो ना आओर भी जुड़े रहेना अगे
हँ हम ग्रुप मे जुड़ल रहल छल तऽ उहे ग्रुप मे हमरा ई मैसेज आयल छलै ई वाला कार्य वला के तऽ ओहीसँ हम फर्म भर ले छलियै कते आदमी बेगूसराय मे कह ह जालखंडकें कजे हमराररके डढ़ डेढ़ सए रुप पाय लेलखिन हे लेकिन हमरा आर के कोइ पैसा नहि लगल छलै हम ऐसे फर्म अलय भर देलियए समिट टास्क आ गय बछ
ऐसे आगे ने मेेरी भी फ्रेंड ने बात कर लीी उसने आगे सए रुपे त मु से भ माँग रहेथे आगे जो ऐड करने वालेे
हँ व उ एक व जो सौ डढ़ सए ली है न वो उनक अपना कमाइ हो ग है क्यि ऐसा कोइ वो नहि होता य आइ सक एक एन जी ओ है जिसमें मेरी दो बहन काम करती है आइ सक्षम मैथिलीमे ये आइ सक्षम के थ्रू ही ये प्रोजेक्ट आया है आर आइ सक एन जियो है जसमे मेरी दो बहन काम करती जो मुझ से छोटी जो एक अभी रिजाइन दी है तारीख को आर एक मैरड है त व भी अभी रिजाइन नहि दै लेकिन दो तीन साल मे जब अभी बोले ह हसबैंड क तब तक करो अभी बच्चा उच्चा नै तब तक फिर बेबी वगैह होगा तब न करना तो वो भी है त उसमे उसको पी एफ काट के और एक बहन का अठारह हजार मिलता सैलरी आ एक बहन का मतलब चौदह हजार मिलता था तऽ जो छोटी वाली बहन हँ मंथली पी एफ कार्ड क पी एफ कार्डताथ चार हजार रुपआ
अच्छा
तो एक जो बहन है छोटी वाली वो मतलब टीचर का तैयारी करती है तो बी पी एस सी बी पी एस सी दो एग्जाम कर दिया ने अभी से त इसके वजह से उसको बोल रहेथे कि ह तैयारी नहि हो पा रहा है कामके वजह से क्यकि नओ बजे निकल जाती और जााक पूरा दस नओ बजे फर पाँच बजे शाम को आतीथी फिर उसके बाद खाना पीना हो जाता इसके वजह से पढ़ नहि पातीथी वो क्लास नहि हो पातता ऑनलाइन हँ हँ इस वजह से उ वो रिजाइन मारी है इस तीस तारीख को उसी के थ्रू हमको कोइ वर्क फ्रॉम होम आता है न तो ओभी फटाक सखर मिल जाता है त उसी के थ्रू आता है त वो हमको समी बोल देतीै कि तुम हरो कि तुम न करती हो ने कछु घर पे रहती हो त भ बैठे बैठे भी तो कछ करलो
केन्द्रक टेंशन है आ मुझे भ देखू बताते रहनाऐसा छओ वर्क फ्रोम छुटिय मे
हँ हँ हँ ठीक है इसीलिए तऽ मैने जितने भी मतलब मतलब जो खास खास इसमे बन गए है मेे मतलब बात करके ऐसा ज कोइ कोई लड़की है जैसे प्रिया जो बोल रहे है वो आऔर आप नर हो गय एक हिमानसू नाम की लड़की ह वो सब सबकें खास हो गये हैं तऽ उको में कोइ भी भी अथी आय त रखिएगा भूल मत जाइएगा
हाँ द - यहाँ बात याद रखना
मे सबको अगर कछ आज जाएगा तो मैं बात कर लूंगी अभी आप एक आओर नंबर मे दूंगी आ बात कर सकते क मेर हसबैंड आ गए है उनपे
अच्छा ठीकीक ह मै अभी लगा देता वो ने बैठे बैठे अजी आप नंबर व्ट्सऐप कर दीजए न है न मेरा नंबर आपके पास
फर्क है आप को त ए फेमली चालनी था मैं अभी किसी आऔर हसबैंड को कॉल की कि मेरा रिचार्ज खतम है कर भेजे तब वो तब वो कीै तऽ मैसेज आपक देखी मैसेज आ रखाै तो में बोल
हाँ ऐसे अ पता नहि चलता इसलिए मैने छोड़ द छोड़ दिय तऽ मै
उ ह हँ नहि नहि मै मैम ऐसे तुरन्त देख लेती हुँ मेरे में रिचार्ज नहीं था इस वजह से नहि देख पाइ
अच्छा अच्छा कोइ बात नहि
चार्ज भेल ठीक छै दस
हँ ठीक छै हँ ह धन्यवाद धन्यवाद
हँ अ
ओ एक सेकंड काटने क ऑप्शन न हेलो